हेलो नमस्कार भैया
नमस्कार
और बातैये भाई अहाँकेँ हाल चाल कैसन छै नीक छै न‌ऽ
यहा के हाल चाल नीक छै यहा के बताबे छी हाल चाल नीक छै
अरे भाई हमरो हाल चाल सब नीक छै सब बढ़िया छै और बताए न‌ऽ अहाँके एगारह मिनट तक समझ गेल छियै न‌ऽ
ये समय हे छै
अच्छा मिलते अहाँकेँ और बताइ छी न‌ऽ अहाँकेँ खाना भऽ गेलै
एहँके तऽ खऽ नहि हो गेलै। अहाँकेँ बताबै छी न खाना उना हो गेलय है
हँ, हमूॅं खयले छीयलि हमरो खाना भऽ गेलै। अहा से बता दियै कि खानामे हम खयले छियै आज दाल चावल सब्जी तरकारी मे छियै आलू छियै अ मटर छियै पनीर छियै फेर रहले हे सलाद छियै। सलाद मे रहल छियै अ खीरा रहल छै फेर रहल छै आहाँ से बता दिय कि अ चुकन्दर रहल छै गाजर रहल छै अ निम् बू रहल छै हरी मिर्च रहल छै इहे सब खैले छियै बड़ा नीक लागै छै अहाँ से बता दू कि बड़ा स्वादिष्ट खाना लागै छै आओर बताबै छियै ने अहाँके खाना मे कथी कथी भलहि आ अहाँके शाकाहारी खाना मे सबसे नीक कोन खाना लागे छै थोड़ा बतैयै ने
देखे छी सुप कानी खोल ले छै चिकन खएले छीयै मोटन खैले छीयै बिरयानी खैले छीयै आ करैला के सब्जी खइले छीयै भंटा खएले छी इ सब आ दुपहर मे खोएले छियै भूजा खईले छीयै अंडा खयले छीयै चौप खयले छियै आय रात के त पहिले खैलेय छियै अण्डा खइले छी मछली खइले छिये बिरियानी खसी के खोले छियै चिकेन के बिरियानी रेले छी भंटा के सब्जी खएले छी लौका के कोबी खेले छी आ सोबीन खोएले छियै मरचा के अचार खोएले छियै आओरथिी कहै छै ने भात खैले छै भात मारीसँ खैले छियै आ सबसे फेवरेट सबसे पसन्दीदा खाना लागे छै ई शाकाहारी मे दाल भात आ कथिी भुजिया के सब्जी आ अचार आ एते मिले छै ने चटनी आम के चटनी ओ धनिया लगाबल चटनी बड़ा नीक लागै छै
ओ वाह वाह भाई अहााँ के तऽ बड़ा चीज खााय छियै अहाँके इतना चीज आहें के बनाबे छी खुद से की अहाँके मातााजी बनाबै छथिन
नई सब घर अकेले हम समहारे छीय मातााजी ना बनाबै छी
अहाँके खुद सम्हारे छियै वाह ई त बारा खुशी के बात छै अहाँ के तऽ बड़ा बहादुर छियै
ह माता पिता काम ना करे देबे छी हमही करे छियै
अहााँ के सोच सौ प्रतिशत सटीक छै सही छै ऐसे ही युवा लोकके अ सोच सही रहे के चाही रहल छियै और बताउ छियै ने अहाँके खानामे वैसे कथी कथी खाना मे बनाव आ जाइ छै
कोभी बना लेबे छीये भिंडी बना लेबे छीये सोबीन अलोय सब्जी बना ले छैे अलोे भुजिया बना लेे छैये करैला के भुजिया बना लेबे छिये और चना आलू के सब्जी बना लेवे छिये अ चन्ना बना लेबै छी मरचार लगा के अ मीट भूज लेवे छिये मीट के पानि वाला मीट मीट बना लेवे छीिये खोसियो के मीट बना लेवे छीिये आ ई कहे छै ने मटनो बना ले छी मटन बिरियानी बना लेबे छी चिकन बिरियानी बना लेबे छियै मछली उतार के बना लेबे छीियै अंडा बिरियानी बना लेबै छीिय अहाँकेँ बताबै छीियै ने की की बना लेबे छियै
हमूँ अहाँ से बता दिय भाय कि हमूँ बना ले छियै दाल बना लेबे छै चावल बना लैत छियै फेर तरकारी बना लैत छियै तकारी में हर किसिम के तरकारी बना ले छैियै आ फेर बना लैत छीय सलाद बना लैत छीिय चटनी पीस लैत छियै फेर रोटी बना लैत छै भुजिया बना लै छिये करैलाक के लौका के भुजिया अहाँ से बता दी भिं्डी के भुजिया फेर अहाँ से बता दी हम मंसाहारी मे बना ले छिय अ मुर्गी के बिरियानी खस्सी के बिरयानी मछली के बिरयानी अंडा बिरयानी आ फेर मुर्गी के मीट बना लैत छियै फेर अहाँसँ बता दै छियै कि हम खस्सीके मीट बना लैत छियै फेर अहाँ से बता दी हम अ अ मछली बना लैत छियै अंडा मने सादा अंडा अ कढ़ी बना लैत छियै फेर अहाँसँ बता दी कि हम पनीर बना लैत छियै पनीर शाही बना ले छियै फेर पनीर ट टिक्का बना ले छै पनीर चिल्ली बना ले छियै इ सब हम बना ले छीयै और बना ले छीय पास्ता बना ले छियै मैगी बना लैत छियै आ फेर चाउमिन बना लैत छियै फेर मोमोज बना लैत छियै फेर आ इटली होइ छै ने ओहो बना ले छै इटली साम्बर बना ले छै फेर आलू लच्छा पराठा बना ले छै हम तऽ बहुत कुछ काहेकि हम पहिले बाहर रहके पढ़ल छै ने तऽ अकेले अकेले खाना उना बनाबैके हमरा पड़ै रह अछि तऽ हम अपने बना लै अछि आ बड़ा नीक से बनाब अछि आ आ नीक नीक खाना बनाबै छै आ जैसे बहुत तरह के नया नया वेराइटी के खाना बनावे छै आ नीक से खााय छै आ पढ़ै छै हँ बड़ा नीक से हम सदे खाना जादा हम सदे खाना खाइ छियै शाकाहारी खाना बड़ा नीक लागैत छै हमरा आओर बताबै ने अहाँके अ सबस अच्छा शाकाहारी मे भोजन कोन नीक लागे छै
अहाँके त एक बेर बता देेले छी एक बेर आर बता देबे छी तऽ
अच्छा सुनियै ने अहाँके ओड़ी के मौसम अहाँके अ पूछे छै कैसन छै वहाँ के मौसम
यहाँ के ते मौसम अभी मेघ ढह छै बादल चमक छैे आरथथ ओ कथी छ तारका गिरै छीयै हँ पता अछि
तऽ अहाँके बच के रहै अहाँके बच के रहे के पड़ते छै समझाय छै ने अहाँके हँ अहाँके बहुत हँ अहाँके बहुत सतर्क से रहियै काहेकि इ सब बर्खा होइ छै आंधी बहे छै मेघ बर फेर बिजली करकै छै ने तऽ बहुत सतर्क से रहै छै काहेकि अब मौसम बड़ा गमभीर छै समझै छै अहाँके हँ हँ मौसम बड़ा गम्भीर छै ओहि से हम अहाँके सतर्क कऽ दै छियै पहिले ही आऔर अहाँके माता पिता के जादा कऽ के ध्यान देबै और बतइए ने अहाँके फुलवारी लगाबे रहेके छै
ह यहाँ ते फुलवारी लगे छीयै
अहाँके अहाँके फुलवाारी में कोन कोन से आम कि कोन कोन से आम के प्रकार लगले छीयै
मालदजह लगले छीयै डाल माल लगले छीयै बीज लगले छिय आ गूल लगेेले छियै आ कथी दस दशहारा आम बोलै छियै ने ओहो हम लगेले छीयै ओ लीचीके गाछ लगेेले छी, बीस चालीस गाछ लगेेले छी पचास-साठ गो गाछ नींबूके लगैले छियै चालीस पचास गो अमरूदके लगेले छियै, पचास-साठ गो हम जलेबी नहि कहियो जलेबियो खाइ छियै। अहाॅं खाइ छियै कहियो जलेबी?
हँ हमरा तऽ जलेबी बड़ा नीक लागय छै। अहाँ से बता दू हम लइका रहे छी ने तऽ बड़ा जलेबी खाइ छी, बड़ा नीक लगै छै जलेबी खायमे। आ अहाँके बता दू कि हम लै रहै छै ने तो बड़ा लऽग्गी बनाके और एक बारमे पूरा जलेबीके झाड़ लेबे छै आ पूरा दोस्तोके साथ मित्रके साथ बैठके आ गपशप करैत छी आ ली जलेबी खाय छै। बड़ा नीक लागै छै, ऊ दिनवा सब याद पड़ै छै ने बच- पनके दिनवा सब तऽ बड़ा, बड़ा भावुक- मन हो जाइ छै अहाँके बता दियै काहे कि ऊ दिनमा सभ, पीछे लौटल दिनमासॅं नहि ने आब औतै फिर दोबारा, उहे तऽ हँ उह एगो गनवा छै पर कि बचपन बचपन का वो आगन कहाँ, दर्पण ब-
तब लड़की सब लड़की सभके विदाइ होइ छै ने तब बाजै छियै
हँ सपनो का वो आंगन कहाॅं? ना, ई गनमा हमनिओ के लेल छै, अहाँके बतैयै ने कि हमनीके बड़ा हो जाइ छै तऽ घरे, अपने घरमे मेहमानके तरह रहै छै। बाहरसे आबै छै
तऽ बात छियै
हँ बाहरसे आबै छै, एगो सूटकेश लेके आबै छी अपने घरमे आ मेहमानके तरह अ आबे छै आ टिकट पहिलेसे कटाके आबै छै, छैय आ दो-तीन दिन हँ दू तीन दिन, पन्द्रह-बीस दिन रहै छै मेह- -मानके तरह खाना खाय छै आ फेर फिर, फिर बाहर चल जाइ छै मेहमानके तरफ उहे लाइनमे गनमा बनल छै, बड़ा भावुक मन हो जाइ छै!
पूरा जिनगी सुनै छै ने पूरा जिनगी अपन घर बनाबऽमे लागे छै लेकिन ओ घरमे नहि रहै छै।
हँ सही बात तऽ अहाँके बोल
पूरा जिंदगी कट जाइ छै कमाय मे खाली बीस साल बाइस साल घरे अपन ब जी बचपन से रहै छै बारके हो जाइ छै तऽ सब कमाइ चल जाय छै अपने घर मे मेहमानी रहै छै और अपने चीज सब छै लेकिन बुझाय न छिये पुरा जिंदगी कट जाइ छै कमाय मे लेकिन कुछो चीज के यूजे नहि करे छी फ्रिज लगाबे छिये से लगाबे छिये ओ अपना लऽ न लगाबै छिये उऐ वला मने परिवार सव लऽ लगाबै छै
हँ ओ ई तऽ बात अहाँके सही बोलै छै अहाँकेँ भी बड़ा ई सब बात के अनुभव छै लेकिन का करबै रीत हइ ई तऽ दुनिया के रीत छै तऽ रीत तऽ निभाबै केँ परै छै नऽ हमनीकेँ
जन इ ई मान माने छै कोनो लइकाकेँ पैसाकेँ मने इतना एथी इज्जत छै तऽ ओकरा पता छै नऽ अहाँकेँ बहुत जगह उ बेजज्ती होइ छै पैसाकेँ किमत जानै छै नऽ
हँ सही बात बोलै छिये अहाँ
तऽ ओ लइकाकेँ कीमत पता छै पैसा से का होइ छै ओ बे अकेँ माने ईज्जत गेल छै ई कभि पैसाे केँ लऽ
हँ सही बात बोलै छिये अहाँकेँ आओर चलि हँ चलिये अहाँ से बात कऽ के तऽ आज बड़ा नीक लागल हमरा बड़ा दिल के सुख सुकून मिलल चलै छै अहाँसे फेर कभी हँ अहाँ से फेर कभी हम बात करबै नमस्कार
नमस्कार अहाँ से कहियो आओर गप सप करबै